की सहेली की हाल चाल छै अहाँके
हाल चाल तऽ सब ठीके छै वैसे अहाँ हमरा एगो बात कहेके रहलक ह
से तऽ अहाँ कहबे करब लेकिन हमरो अहाँ सँ एगो बात कहै के रहलक ह अहाँ तऽ हमरा तऽ एको यादे नहि करै छी भूलिए गेल छी फोनो उनो नहि करै छी
नइ ई बात नइ छी जब घर इतना ने काम हो गेलै कि दिन भर कामे मे रहेलीजन काम धंधा से फुर्सत हो गेला तैय के बाद सोचली पढ़ली बरी काम धन्धा से कर त पढ़ाइयो जरूरी होखेला न इहे ला वैसे अहाँ हमर बात पहले सुन लु
हँ बोलियौ न हम सुनै छियै
ई हमर बचपने के बात बा हमरा पता नइखे कि जे हम कही ते सहीमे होलक ना लेकिन पता ने काहे ई कहानियााँ हमरा दिमागमे हमेशा रहै ला आ हमरा लागेला कि सहीमे होल रहला हमरा साथे बचपनमे एक बार हम अपना बड़की मम्मी के जड़े गेल रहली कलम वहा पे करदम जौ गेल रहली मने कि घूमे कही तऽ आराम से घूमली फिरली आबे के भरिया एतना ने बारी अथ आँधी तूफान आ ऊपर से रोडे के अरिया अरिया केला के पेड़ रहलक पहिले झुका होयलक कि आबे के बेरिया इतना न आँधी तूफान होए लागल एतना न आँधी तूफान होए लागल ओकरा बाद हमर बड़का तऽ हम बड़की ममी तऽ बड़का पापा के जरे बैठ गेलक लेकिन बड़की ममी कहली कि अहाँ पीछे पीछे से आ जाउ कि बुलेट पे जग नहिखे अहाँ ला तब हम भागै भागै आबै रहली आ हम आगे भागी आ पीछे से उ जो दुनू रोड के साइड मे केला के पेड़ रहलक ओ गिरे जाय रहलक गिरे जाय रहलक हमरा तऽ लगलक हमर देहबे पे गिरी लेकिन न गिरलक े हुए पे हम आगे आगे आ पीछे से सारा पेड़ टूटे रहलक लेकिन सही समय पे हम अपना घरे दौड़े दौड़े पहुँच गेली आ हमरा लागे कि सही मे ई कहानी होल कके ई कहानी हमरा बचपने से याद छै
हँ अहाँके साथ होल छी होल होइ तभिए तऽ अहाँके याद छै आज तऽ ऐसे बारिशे के मौसम छै हमरा कने अहााँ कने केना मौसम छै
हमरो कोने औसने मौसम छै बारिशे के हो जायत बारिश ठीके रहत त मौसम ठंडा हो जाइत काहेकि यह इतना ने गर्मी पड़े ला कि बर्दाश्ते न होखे ला ऊपर से लैट वो मिंटे मिंटे कट ह रहू ने
से तऽ अहाँ सहिे कहे छियै एते गर्मी रहलेय ने कल्े रात से तऽ हमरा कने ठीक छै लेकिन आज दिनो मे भोरे से तऽ धूपे पड़ैत छै की कहू अहाँके
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल
मे ने ऊपर से ई गर्मी मे अहाँ बाहरो नहि निकल सकै छी अहाँ बाहर निकल मे तऽ लगी कथ क जरििये गेली झोकिे गेली से तऽ अह ही बताैयौ ने
ई तऽ ई त बात आ बिल्कुल सही कहिली कै की जब कल्हे रात के मेघ होय रहलक यान कि बारिश होय रहलक ताम सोचली कि कलहे मौसम मौसम ठण्डा होगी धूप ना उगी लेकिन सुबह में तऽ बाप ड़े एतना ए कर कर ब धूप उगल रहलक कि हम जब घर से बाहर निकलली तऽ हमर आधा चेहरा जल गेल लक तब हम गेली डॉक्टर कने तबलहम देलक हे तब हम मल हमलहम लगेली हे चेहरा पे पूरा हमर चेहरा जड़ के झोपड़ गेल बा
हँ तऽ गर्मी से होइे ने जाइ छै हमरो तऽ हाथ उथ मे जड़ गेल छै अहाँ एके बार ठंडा से जायम ने धूप मे तऽ उ जड़बे करी आ एते धूप छै ने कि अभी के समय मे अहाँ बतैयौ ने कहीं जाय वाला समय छै नहि ने
ठीक बात अहाँ सही कहै चाही लेकिन देह हाथ ईसभके बात अलग हो गेला शरीरमे जे सभसँ जरूरी हो गेला मुँहमे काहेकि अगर आ अहाँके गोर हाथमे घाव होइ छै तऽ कोनो प्रॉब्लम नहि छै काहेकि लोग ईसभ नहि आबै छै देखे लेकिन अगर अहाँ के मुँह में होइ छै अहाँ जहााँ जायम तहा जायम लोक के अपने आप दिख जाय तऽ सोची क अहा के ते गोरे हत जरल बा धूप से आ हमर तऽ पूरा मुँहे जड़ल जर गेलक हम तऽ कहूं के अपन सकलो दिखाबे के लायक न रहली इतना बेकार किस्मत
ऐसन बात नहि छै तऽ ओ तऽ जड़ल छै ने धूप से ओ तऽ कुछ दिन मे ठीके भऽ जाइ छै अच्छा चेहरा से कथी होइ छै कुछो नहि भ छै
नहि अहाँ गलत समझै छ
नहि आदमी के दिल साफ होकेके चाही चेहररा से कोनो मतलब नहि छै अहाँ समझै छी ने
हँ हँ तऽ समझइस से अहाँके मालूम बा एक बार न हमर दोस्त गेल रहल घूमे मे तऽ कुछ लोग ओकरा पे ओकर चेहरा पे अथी डाल देले रहलक
अच्छा हमर बात सुनियौ ओ सब छोड़ियौ अहाके हम फोन करे छी ते अहा हमरा कहानिये सुनाव लगे छी अहाँ ते एगो तो हमरा फोन नहि करे छी कहियो ओन्ने से एको बार तऽ अहाके हम हमर याद आबत अच्छा अहाँ बताउ अहाँ कनि की की खाना बनल हे अहाँ हमरा कहिे खानाापे बुलाबै छी
पहिले अहाँ सुनू कि हमरा इतना ने काम धन्धा हो गेलेला कि हम घरे के ककरो से नहि बतवइ छै अहाँ तऽ छोड़ू हम अपन घर के रिश्तेदारो से नहि बतवाले सुबह सुबह काम करे के होके ले उतना काम करके तब पढ़ाई कर ल लेटेे कजा मिंटी पे सुतोला पानी तहा अहाँ हमरा से एकदम गुस्सा से कहै छै से अहाँ हमरा फोने नहि करे ले आ ई बोलेके अथी हो गेला ह
से तऽ अहाँ ठीके कहै छीयै हम तऽ मजाक खेली है अच्छा अहाँ बतेय न के पिियााजआ कैस कस लागे छै प्याज देखा छ
तस करच तऽ ह हमरा बड़ू लागे ला अहाँके कैसा लागे ला
हम से कहली कि हमरा तऽ ओते नीक नहि लागे छै प्याज के कचरी हमरा तऽ आलू के पकौड़ी घिउरा के पकौड़ी प्याज के पकौड़ी आ मिर्चाई के पकौड़ी आ कद्दूओ के पकौड़ी खा ले छी अहाँ कहियो कदीमा के सब्जी खाय ले छी की
पहले अहाँ सुनू कि हम आज तक सुनने रहली कि आलू के तरुआ हो गेलेला प्याज के कचरीी हो गेलेला लेकिन आज अहाँ से पहली बार सुनली है कि आलू के पकौड़ी हो केेला प्याज के पकौड़ी हो गेलेला मरचा के पकौड़ी हो के ला अहाँ बड़ा मजाक करेली
ह एहि मे मजाक करे के के बात छै हमरा कने तऽ पकौड़िे बोलल जाय अहा कने तरुओ बोलल जाय लेकिन अहा के नहि पता छै की कि तरुए के पकौड़ी बोलल जाय छै
नहि अहाँ गलत बोलै छियै तरु आ पकौड़ीमे आसमान धरतीेडर हो गेल ने अहाँके नहि मालूम छी क अहाँके परिम करी कि चाली
नहि अहाँ तऽ गलती सुनैत छीिय अहाँ बाजारमे जायब ने तऽ तरुआ बोलब तऽ कोई नहि देत पकौड़िे बोलब तहिे कोइ देत अहाँके की कहू आ त एते गर्मी रहलक हन कि हम शाममे नहेली हे आ ओहिसे ही कपड़ा छोड़ देलियै हमरा तऽ कपड़ो खींचे के बटे की कहू अहाँ बजियौ ने अहाँ की की खाना बनली छी आज
पास्ता हम खाना मे बनलिय है नॉन वेज मे बनैली ह चावल आ मटन चिकेन आओर अंडा सब चीज बनली है एगो मछलीे छोड़ के
बाप रे बाप अहाँ तऽ एते फेकै छी ने कि की कहू हम झूठ बोलै छी अहाँ की हमरा सँ मारि खुयाब मजाक करै छी मजाक छी टोल करै छी यहाँ से
हम अहाँ से मजाक नहि करै छै हम एकतना अमीर घर से एक अमीरी खर्स छै कि एक बीरावरा घर दस पन्दर ग के नीक बनाै छि त आज न हमरा घर कुछ खास रहलक हम ते सोचली कि अहाँ के दावत त भुले की लेकिन अहाँ के जब हम सुबह मे कॉल करले रहली तऽ अहाँ हमर कलमे नहि उठली आज तऽ हमरा घरे अंडा चिकेन मटन तीन बनल छै जेकरा जथ ही मन होइ खाायके ओ तथ ही खा सकेला
ए सब खी सुनियौ तऽ अहाँ हमरा कहू फोन क ले छी अहाँ जादा फेकै छी की अहाँके तऽ एको गो फोन नहि आयल छै हमरा फोन पे आ ऊपर से तऽ हम फोन कलहिै अभी आ बोललियै कि अहाँ तऽ हमरा दिन से यादे नहि करे छीय आ उल्टे हमरे बोले छीिय अह हमी फोन कयली हन हे अंह हमरा बोलै छी की हम अहाँके दावत पे अहाँके मन रहे तऽ अह हमरा फोन नहि कर द क चलु अहाँ नहि बुलायब तऽ हमहु बुला ले हम अहा के आ जायब हमरा बर्थडे मे भोज है की
अच्छा आइ अहाँके कहिआा बर्थडे बा
जे कहली हमर तऽ दस दिनके बाद बर्थडे छै तऽ हम सोचले रहली कि अहाँके फोन करके बोलैत ती
एकरे नाम हे तऽ अहााँके तऽभी बर्थडे मे बड़ा लेट छै
कहाँ लेट छै अभ दस दिन के बाद तऽ बहुत होता है
ठीक छै तऽ हम अहाँ बाद मे हम बात कहब